हेलो नमस्ते भाइ का हालचाल छै अहाँके सब बढ़ििया हालचाल छै
बड़ हाल चालची होए
तर बताइ काव कै छै ह
भैया तू बढ़िआँ छी हेलो
हेलो
हँ भैया हलो
अहाँके नास्ता पा नाश्ता पानी हो गेल छै
नाश्ता पानि करै छी
ह का उ कहै छै नाश्ता पानिमे
अभी रोटी उकाै छै चनेके सब्जी उकाइ छै
हँ तब कहै छै आओर पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै सब बढ़िए चलै छै
पढ़ाइ लिखाइ बढ़ियाँ चलै छै अभी तैयारी करै छी
हाँ
अभी हाल फिलहालमे ट्वेल्थ कम्पलीट धबै छी
ओ तऽ ट्वेल्थमे नम्बर कैसा होइ छै सभ नम्बर उम्बर सभ बढ़िआँ आयल छै
हँ अच्छा वइसँ
तऽ पढ़ाइ लिखाइ सभ कैसे तऽ बढ़िएसँ कर लै छै तऽ नम्बर बढ़िएँसँ आएल छै की बस इसे ही पढ़ाइ लिखाइ कऽ कर दे-एक्जाम दे देल छै
बढ़ियाँ से पढ़ाइ लिखाइ करै छी तऽ एग्जाम होइ छै अच्छा रिजल्ट आइ छै फर्स्ट डिविजनके रिजल्ट आइ छै
हँ अहाँके तऽ अभी एग्जाम उग्जाम देके उ तऽ अहाँके तऽ पूरा फ्री बैठल होवै छै अभी
हाँ प्लानिंग करै छै कोइ दोस्त मिल मिल जाइ छै तऽ घूमने उमने चलै छै
अहाँके कोन जगह प-पसन्द छै
अच्छा जगह रहै छै जैसे नेपाल उपाल जानै छै
नेपालमे कोन स जगह बढ़ियाँ लगै छै अहाँके
काठमांडू अच्छा जगह लगै छै
काठमाण्डू काहे पसन्द छै अहाँके
ओ थोड़ा बर्फ इलाका इलाका होइ छै उधर मतलब हरेक तरीकासँ अच्छा लगै छै
हें तऽ हम तऽ सुनै छियै कि काठमाण्डूमे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होइ छै बहुत बड़ा बड़ा कम्पनी होइ छै वहाँ तऽ बहुत लोको कमाइ जाइ छै काठमाण्डूमे जैसे काठमाण्डूमे बहुत बड़ा बड़ा कम्पनी होइ छै ओसभ काम दै छै बहुत आ सभ आदमी सभके वर्कर सभके काम दै छै वहाँपे जा कर के बहुत आदमी काम करै छै सारा कोइ काम करै छै काठमाण्डूमे जा कऽ तऽ अहाँके कभी काठमाण्डू गेल छै की नहि अइसँ पहिले
एहिसँ पहिले एक बार गैल छै मतलब ओभी एक दो दिन ओतऽ टाइम नहि मिलै छै की वहाँ
हम तऽ एको बार न अभी गेल छी काठमाण्डू हम तऽ अभी नेपाल एको बार न नेपाल गेल छी एक बार काठमाण्डू न गेल छी हम तऽ नेपाल गेल छी तऽ वही बीरगंज मे ही बीरगंज तऽ गेल छी कैस की हम तऽ अहाँ से तीन साल पहिले गेल छी नेपाल वहींपे गेल छी क-कटरा बीरगंज नाम कर के जगह छै हम वहींपे बीरगंज तक गेल छी सुने छै बीरगंज में गय छी न तऽ देखै छी बहुत बड़ा बड़ा वहाँपे एगो मॉल रहले छै बहुत बड़ा ओकर मॉल के नाम ले भाट भटे मॉल रहले छै जो बहुत बार रहलै टोटल सारा के सारा शीशा के उ मॉल बनल छै ओ मॉलबा मे देखै छी कथि की उ मॉलवा चार पाँंच फ्लोर के लै छै आओर सारा मे उ मॉल इतना ने बड़ा छै इतना ने बड़ा मॉल रहले छै वहाँ सभकुछ मिलै छै वहाँ हर कोइके कपड़ा मिलै छै घरसँ ले के बच्चासँ ले के बुजुर्गसँ ले के लेडीजसँ ले के जेंटससँ ले के हर आदमीके कपड़ा मिलै छै वहाँ जैसन कपड़ा खोजै छै ओैसन कपड़ा मिलै छै
बहुत बड़ी पहाड़ी इलाका होइ छै
तऽ कभी पहाड़ो आर घूमै-घूमै लेए केना केना छै आर अपनेके पहाड़ो आर कभी
ना अभी तक नहि जाइ छी
अभी ना घूमै छै पहाड़ उहाड़ कभी हम तऽ एक बार पहाड़ पे घूमै छै हम तऽ आ पिछले साल गैल छै झारखण्ड तऽ झारखंड गेल छै तऽ हम वहीं पे थोड़ा हम पहाड़ी इलाका होइ छै ने झारखण्ड त हम वहीं पहाड़ पे थोड़ा घूमै छै पिछले साल झारखंड मे तऽ मतलब मालूम छै पहाड़ घूमैके मजा कैसन रहै छै त पहाड़ पे तस्वीर उस्वीर अपन फोटो उटो भी खींच लै छै हमर मोबाइल मे तऽ पहाड़ के भी फोटो उटो होवै छै पहाड़ के ऊपर हमलोग चढ़े छै न तऽ ओ सब वीडियो उडियो बना के रखले छी हम अपना फोन मे
अच्छा रिस्ता छै यादके लिए अच्छा लगै छै
हम तऽ सुनेै छियै की काठमांडू में बरफ गिरल बरफ के वर्षा उकै छै के ई बात सही छै का
हँ बिलकुल सही छै वहाँपर जइसे कि जाादातर मतलब ठण्ढा मौसम ही रहने रहै छै वहाँपे
हम सुनै छियै कि वहाँ स्केटिंग उकेटिंग भी कराबै छै तऽ अहाँके स्केटिंग उस्केटिंग पसन्द छै कि नहि अहाँके कैसन लगै छै स्केटिंग
वहाँ स्केटिंगके पैसा लगै छै सत्तरि रुपैए अस्सी रुपैए मतलब थोड़े थोड़े दूर गेलियै लगै छै टाइम टाइम कोन सा लगै छै
तऽ अहाँके कभी स्केटिंग स्केटिंग करै छै
न न भै हमको बड़ा डर लगे छै एकटीस कटंगस
एहिमे डौड़यके का बात छै ओतऽ ट्रेनिंग रहै छै सारा किछु सिखाबै छै ट्रेनरके कैसे कैसे करै छै कैसे कैसे न करै छै एहिमे डौड़ैके क बात छै
नहि लड़कन जब फिसलतै फीसलै छै ने तऽ ओ बहुत देखिक थोड़ा सा अलगसँ डर लगै छै
ह नहि हम भी तऽ अभी कहाँ कभी अभी स्केटिंग करले छियै अभी तऽ अभी एको बार अभी कभी नहि करले छियै स्केटिंग हम भी हम तऽ फिल्म उिल्ममे भी देखै छियै कि स्केटिंग हीरो हिरोइनसँ करै छियै तऽ हम तऽ तबेसँ हम बहुत पसन्द छै ऽ सोचै छै कि स्केटिंग वहाँ जेबै त स्केटिंग करबै सिखबै स्केटिंग क स हमरऽ शुरुएसँ बहुत मन छै कि हम स्केटिंग सीखै छी ओह सोचै छी कहतै कि हम जाइ छी ने तऽ वहाँपर थोड़ा स्केटिंग सीखै छी आ स्केटिंग सिखबै छै तऽ ोड़ा स् कु के मजा उठाबै छै ओह सब सोचै छै कथ जेबै इ साल तऽ प्लान उलान बना उना लि कब निकलै छै काठमाणं्डू
जसे अभी तऽ प्लान नहि किै छै
ह
तीन चार रोज दस रोजस अन्दरमे प्लान करै छै रथमे चलै छै भाइ
हँ हम तऽ चले ला रेडिये छै काठमां्डू क तऽ कहबे से मन होइ छै कि हम तऽ गर्मी के दिन मे सोचे छिय कि कहिे से कि तनी चले छै तनि क कि बहुत बोर हो गेल छै घर पे बैठल बैठल सोचे छ कथि क जााक घूमिये उमिय कही जैसेेक कि घुमल फिरल हमरा तऽ बहुत पसन्द छै कैसे घर पे बैठल बैठल तऽ पूरा बोरे उगै छै अहाँकेँ बताउ अहाँके गर्मीके मौसम कैसे लगै छैस गर्मी कैसन बीतल छै
इस गर्मी आ चइ लगै छै थोड़ा बहुत तकलीफ तो कैस अकडमी चल त काफी जा्याददा धूप धूप निकलै छै
तऽ अभी वहााँके मस सब कैसा छै वहाँ पे अभी धूप उप निकलै छै कि नहि ह ह यहाँ भी तऽ बहुत अभी तऽ बहुत तेज धूप निकलल छै ऐसा लगै छै कि पूरा दे देह पूरा जला देले छै इतना ने धूपै छै
इतना गर्बी कहाहेके पड़ै छै
पेड़ पौधा सब कटे छै सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनै छै सब कोइ बिल्डिंग बनाबै खातिर सब पेड़ कटे छै इना त पेड़ न रहै छै जस गर्मी लगते ने छै पेड़ पौधा तऽ बहुत जरूरी छै जीवन यापन के लिए ककि पेड़ पौधा एना रहै छै तऽ गर्मी तऽ लगबे छै अब तऽ देखले छै त पेड़ पौ्ता सब कटे छै बड़ा बड़ा कम ह सभ बड़ा बड़ा कम्पनी सब
कट काठमाण्डू चल चलैत छै की
हाँ हम तऽ काठमांडू चलै लाए रेडी ऐं तैयार छै अहाँके तऽ खाली हमे बता देबै की कहाँ कब कब से निकलयैके काठमांडू छै तऽ हम तऽ रेडी रहबै छै काठमांडू जाइ लाए हम तऽ सब समामान उमान भी सब सोच के रखले छियै की अहाँ तऽ जेबै तऽ हम शॉपिंग भी करबै खरीदारी भी करबै हमरा तऽ कपड़ा भी लेबै छै तऽ हम सोचै छियै कथि की जेबै काठमाण्डू तऽ वहाँ कपड़ा कपड़ा उपड़ा खरीदबै छी हम सुनै छियै कि वहाँ कपड़ा उपड़ा थोड़ा सस्ता मिलै छै ई बात सही छै वहाँ पे कपड़ा उपड़ा सब सस्ता मिलै छै वहाँपे सब कपड़ा उपड़ा सब सस्ता मिलै छै
मिलै छै कपड़ा सभ मिलै छै ब-बस से चलै छी एसी नॉन ऐसी
हँ हँ ओ तऽ बस से हूँ हम तऽ बससँ यात्रा करै लाए हमरा बहुत अच्छा लगै छै हम तऽ रेडी छै बससँ चलै लाए ठीक कहै छै तऽ प्लान उलान बना कऽ फेर बादमे बातबै छै तऽ फेर बादमे बात हो जाइ अहाँसँ बात करि कऽ बहुत नीक लगल छै नमस्ते
हम को भी ठीक लगै छै भैया नमस्ते